चलु
हलो। हलो।
प्रणाम दीदी।
हेलो।
बाहर छली।
हां राजू।
परनाम दीदी।
हां।
कहां रहै छा दिन भैर एकदम बिजी, एकदम बिजी।
की हाल-चाल।
बड़ी बीजी रही तू।
हां दिन भैर कामे रहै छै, हां बच्चा बुतरु के आय इस कूल गेल रहौ सब कपड़ा लत्ता रहै। हां तऽ आज-कल भी
ओ बड़ी दिन बाद गेलौ नै, बड़ी दिन बाद इसकुल गेलौ नै।
हां, हां तऽ तीन दिन बाद गेलै तू।
ओ।
आइयो नकरे नुकर करब करे रहौ कि से नै नै जेबै से आइयो मेघे पैर रहलै, लेकिन आय कम पड़े। अभियो पैड़ रहलै कहै छै।
दही रेन कोट खरीद क।
रेन कोट रहे तऽ रेनकोट मे मोटा लैग गेल लगे लगलै तऽ कहलकै कि हम मोटा लग ते रेन कोट मे।
फाड़ देलके तऽ रेन कोट मे रेन कोटमे बस्ता-उस्ता बला नै रहै छी गाउन मे छोटा सा ने रहै छै खाली पिन्हे वला कोट ऐसे
हां पन्नी ऐसन।
हां से बला रहै। रॉक्सिन ऐसन रहे रहै, मोटका वला प्लास्टिक रहै।
हां रॉक्सिन के रहो।
आ ओकरे मे बैग के डिजाइनो बनेले मे बैग ओकरा मे घुस जेतो सब रहै आ पिहिनला पर बैग आर भींग गेलै ने से चलतै नै लेल
बताऽ।
पहले मूड़ी ओकर फाड़लकै ओकर बाद फाड़तै की। ऐसे आ देलकै हे साढ़े पाँच सौ मे दूगो देलकै।
दुनो फाएड़ देलकौ। दुनो फाएड़ देलकौ।
हँ।
बाह।
एने ओने होई चलते- चलत एगो तनीका। मने एने ओने होते - होते देलियै बीग देलियै ह।
तब छाता किनलियै, तऽ छाता के हैंडिले तोड़ि देलकै। छाता के हेंडिल तोड़ देलकै एक हँ मात्र एक दिन छाता लगाक गेले, दूसरा दिन उ छाता टूटि गेलै।
बताउ कहां तार लगल छै की?
अच्छा ता नब्बे रुपैआ के रहौ, ओकर बाद फिर ओकरा काॅंटी ठोकबेलखिन हे, तऽ लुच लुच करे छै काँटी वाला। तऽ कहै छै नहि ले जयबै, ओहो नहि ले जेतै। ओहो पड़ल छै, भींक गाय बजा कऽ ओ भींक जेतै अ इ हाल बनैले छै समझले।
ठक- ठक के पहिले।
बाहर में ककरो क काम हो रहलै फर्नीचर आर। ओहे पगला रहलय। ओकरे अर के इसभ होइत रहै छै।
हँ देलकै।
ह जी- डी कॉलेज।
ओ आब कोन चीज के परीक्षा दे रहलै हे रे।
बी- ए वला।
ओ। उहे त हम कहले, कितना दिन से परीक्षा दे रहले हे।
कते दिनसँ होइए रहलै ने, महीना भरि होइ गेलै महनोसँ बेसी।
उपरे हो गेलै तब।
आइ लास्ट रहै तै एलैए एक साल बाद।
जंतर- मंतर पर नहि जेबही की?
जंतर -मंरत पर मार के भगायलकै खूब कऽके।
अभी लाठी चार्ज तऽ होइये ओजे छै बहुत आदमी।
ओ पूरा खाली करबैलकै की?
ओ नहि त न्यूज में तऽ देखखाइए रहलै हें। मने सभ नेताा सभ भागि गेलै आ मार खिलाबै ल ईसभ आम पब्लिक।
ह ओ छौरो भागि गेलै देखते देखते।
बताहि ने ओकरा कहाँ त देखल स्टेशन पर।
बता ही मार खिलबााय देलकै लोक के कपार और फोरदेलके।
खूब मारि देलकै ककरो माथा फुटल।
हूं। एगो के त अथीवला गोली मारने
हँ रे सही बात।
आंसू गैस बला नहि मारलके करेजे मे लगलै फट दऽ।
फालतू खातिर काम धाम छोड़ के जे बैठे से बैठी की।
हूॅं -हॅं।
हां।
बड़की दी से बात होलौ।
हां तऽ नॉर्मल बात तऽ होबे केलै अभी हमही ने लगेलियो हन।
हां। ओकर पूर गेलै। त ओकर पूरल छै, उहे कहलु कहलकै लगबैल तऽ हम लगेलियै कहलकै बन्द छै।
औ तहन उ वहि कहै रहै कि फोन करलकै नै एको बेर एकोगो।
ओ तोरो आइये पूर जाय चाही।
तऽ दू-तीन बार करभी तभिये ने।
हां छ बार होतै।
हां। आय हमरो तनि होयतै तऽ ठीक रहतै, ओकर बाद की करीयै समझे ने आबै छै। अच्छा बाद मे उ सब बतैबो। बेगूसराय घुम के चैल एयली नै। हम पुछै छियौ उ हॉल मे गेले परीक्षा देलै तू की करै रही, कहाँ रही। हेलो। हेलो। हेलो।
कहनी कदम के गाछ तरफ रहिये।
कुन चीज जांच करै
कदम के गाछ तर रहिये तहन।
ओ।
त फोन आर करै के ने चाही ओजो से।
इंटरनेट नै ने रहै।
दस-बीस रुपया के भरायो त सकै रही। मुबाएले से ते आदमी भराय लै छै।
दस-बीस रूपा झूठे से काटे रहै की।
हुं।
काम मे की छिकै बीस रुपया नै लगैते।
हां नै ओसन काम नै रहै फिलिम देखै रहिये।
ओ उहो ते देखनाय जरूरीये रहै पुराना नै।
नै-नै सन्नी देवल बला।
अ कौन फिलिम रहै।
इक्का नै ऐलो अय बीच मे।
ओ जेकरा मे देखबै छै इडली ओकर गिराएले गुंडा चैल जाय छै से फिलिम।
नै-नै ऐसे केश लड़य बला छै।
अच्छा।
ऐकर छै अक्षय खन्ना बला।
हुं।
अक्षय खन्ना, सन्नी देबल।
ओ। धुरंधर स ओहो फेमस होइ गेलै हें।
हं अ।
की कैरियर खतम रहय से कैरियर बनि गेलै।
एकदमे चमकि गेलै ये लगभग बहुत फिल्म मे विलेन के रोल मे निभाय रहलै।
तब हां अ जादे फिलिमों मे कहाँ रहै।
कोइ लै नै ने चाहय।
हॅं कि एके बार चमकि गेलै।
बाप के बदौलत कितना चलतै।
हॅं उहो दुए चारि बार आदमी आनि क दै छै। से अथी ओकर बाद छोड़ि दै छी से
इ अमिताभ बच्चन के बेटा कि होलै? कहां?
उ होलौ जितेन्द्र के बेटा इ सब
जीतेन्द्र के बेटा के तुषार कपूर?
गूंगा में - गूंगा में, गोलमाल में गुंगा म लगभग रोल केलकय।
हम देखलियै हन।
पता नै ओकर ऐसन हालत केलकै गोंग गाग बला रोल
त दसइले नै ने बैनतै।
ने ओही सँ ओकर वैसने होइ गेलै। ओकरो ले कहना मुश्किल छै। आ कि पता नै फिलिम देख खैयो मे उतना मन कहाँ लगै छै।
इन्स्टाग्राम चलबै छलही?
नै इंस्टाग्राम आर अबै छै ओकरा कुछ नै आबै छै ओकरा समझे मे नै आबै छै।
नै जेना ओकरा हम देखै छियै त पुरनका जन्म
हँ
मास्क लेबै कि नै?
कैसे रे हम जे कुछ दिल है कैसे तऽ गाना होइ छै रे।
भेजलियै हम नै ग्रुप मे, से।
हँ हँ वही गाना होइ हन। जानते हैं कि तुम मुझे बर्बाद करोगे। हाँ ओकरे छै गाना दिल तुझमे देते हैं क्या याद करोगे।
नै एकरा में नै छै ई दोसर गाना अइ। भेजले छियऽ
तऽ ओहि ने अथी पर कि मेम्बर बला पर।
हँ मेम्बरे बला पर।
हां त ओही गाना छै जे हम बोलले।
नै हम गाना बतबै छियौ कोन
ओकरे से बीच के गाना छै उ।
नै हम पूरा गाना सुन लियौ।
सोंइच रहलियै देखबै एकऽ बा
ओ नबका छोइड़ कऽ पुरनका देखू ने।
ई सब नैका तऽ उ समैझे में नै आबै छै
आइ कुछ तोरा मैसेज केलकौ हन देखलिहन नै। आँ हैलो हैलो हेलो
गाना छै हमें रब ने बनाया किसलिए
हें तोरा स कहलियौ मैसेज केलकौ पढ़ली हन।
के
रेसना
की
मैसेजे में लिखलकौ ओ सब कराबै लए कहि रहलहु हन।
अच्छा तोरा
तोरा-तोरा।
हमै की करैयै?
अच्छा
फोने करैवला रहौ लेकिन मैसेज कइर कऽ छोइड़ देल
ठीक देखै छीयै।
ठीक छै।
ठीके छै हं।
ठीक